हलो
हलो
नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत स्वागत छैक
नमस्कार
की हालचाल बहुत दिन बात बहि रहल छैक कहली हमर सङ्गे एकटा रोचक घटना भेल सोचलहुँ ओ अहाँके जरूर बताबी सुनय चाहब।
हँ जरूर सुनाउ हमर एहन बात सुनब बहुत नीक लागैत छैट की घटना भेल छल कब भेल छल विस्तारसँ बताउ
कलही संध्या समय हम गामक पोखरी लग गेल छलि ओतय एकटा छोट लड़का चुपचाप बैसल छल ओकर हाथमे एकटा पुरान किताब छल ओ बहुत ध्यान से पढ़ि रहल छल
अच्छा एतक ध्यान से पढ़ि रहल छल आस पास लोक नहि छल ओ कोन किताब पढ़ि रहल छल हमरा जानयकेँ इच्छा भऽ रहल छैक
आसपास बहुत लोक छल मुदा ओकर ध्यान किताब पर रहै छैन। हम ओकरा लग गेलि ओ धीरेसँ पुछलियै जे की पढैत छी तखन ओ मुस्की देलक बहुत विनम्रतासँ बात करै लागल।
तखन ओ की कहलक ओकर उत्तर सुनिकेँ अहाँकेँ की लागल जरूर किछु खास बात रहलै हेतु आंगनमे तऽ आउ।
हँ बिलकुल। फेर ओ कहलिअन्हि। जे जतेक पढ़ैत छी ततेक नया बात बुझाइत छै किताब आदमीकेँ सोच बदलि दैत छै एहि कारण ओ रोज पढ़बाक कोशिश करैत छै ओकर बात। बहुत प्रेरणादायक छल।
सच कहू ई सुनि हमरो बहुत नीक लागल छोट उमरमे एहन सोंच बहुत कम लोकमे देखल लेल मेहनत आ पढ़ाई जरूर रंग लाबैत छै ओ लड़का जरूर आगे बढ़त। हूँ
आ ओकर बात सुनि हमरा अपन समयक। याद आबि गेल कहलिअ जे हमहुँ फेरसँ नियमित पढ़ाइ शुरू करी कखनो-कखनो छोट लोक सेहो पैघ सीख दऽ जाइत छै। दिन बहुत खास बनि गेल।
बिलकुल सही कहैत छी सीख लेबाक लेल उमर नहि देखल जाएत छै जेकर बात नीक होय ओकरासँ‌ सीख लेबाक छै जीवनमे एहन अनुभव बहुत मूल्यवान होइत छै इसी कारण ध्यानसँ। सभकेँ सुनबाक चाही।
काल्हि ओहि लड़कासँ बात करैत करैत बहुत। समय बीति गेल ओ बहुत सरल स्वाभाविक छल बात करबाक तरीका सेहो बहुत नीक लागैत छल छोट उम्रमे। एतेक समझ देखि देखिकेँ आश्चर्य भेल। छल। हमरा बहुत खुशी। महसूस भेल।
हँ कखनो-कखनो एहन बच्चा भेटि जाइत छै जे अपना मन सोंचसँ सभकेँ प्रभावित कऽ दैत छै हुनकर बात सुनला पर लागैत छै जे बहुत अनुभव रखैत होइ ई सचमे खुशी। बात छै एहन बच्चा समाज लेल प्रेरणा बनैत छै बहुत कम देखैए लेल भेटैत छै।
फेर हम ओकरा पुछलियै जे अहाँक सपना की छै बड़ा भऽ केँ की बनबाक इच्छा अछि ई प्रश्न सुनिते ओकर। आंखि चमकि उठल। बहुत उत्साहसँ जवाब देब शुरू कएलक हमरा। सुनबाक उत्सुकता बढ़ि गेल।
अच्छा तखन ओ की कहलक बच्चा सभक सपना सुनब बहुत रोचक होइत छै हुनका मनमे बहुत पैघ पैघ विचार रहैत छै जरूर किछु खास कहने होइत जल्दी बताउ। त
ओ कहलक जे ओ खूब पढ़ि-लिखिकेँ शिक्षक बनय चाहैत छै ओ चाहैत छल जे गामक बच्चासभ सेहो नीक शिक्षा पाबैय ओ कहलक जे ज्ञान बाँटलासँ कम नहि होइत छै ई सुनिकेँ हमरा बहुत अच्छा लागल सचमे बहुत सुन्दर विचार छै
वाह ई तऽ बहुत प्रेरणादायक सपना छै शिक्षा समाजकेँ दिशा देखबैत छै जे बच्चा एनाही एहन सोच रखैत छै तऽ भविष्य बहुत उज्ज्वल होयत ओकर बात दिल छू लेलक। बहुत नीक लागल सुनि।
हँ हमहूँ बहुत प्रभावित भेलि यौ फेर ओ अपन इसकुलक बारेमे बताबैय लागल कहलक जे ओकरा पढ़ाइ बहुत पसन्द छै शिक्षकसभ सेहो बहुत सहयोग करैत छथि एहि कारण रोज इसकुल जायमे खुशी होइत छै।
ई सुनिकेँ बहुत सन्तोष भेल जखन बच्चा खुशीसँ पढ़ैत छै तखन सीखब आसान भए छै नीक शिक्षा जीवन बदलि सकैत छै एहि कारण शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण छै समाजकेँ आगां बढ़ाबैमे एकर पैघ भूमिका छै।
फेर फेर धीरे-धीरे सांझ भए गेल सूर्य डूबए लागल पोखरिक पानीमे लाल रोशनी चमकि रहल छल। वातावरण बहुत सुन्दर। सुन्दर लगैत छल। हम दुनू वहि दृश्य केँ देखैत रहलु
एहन समय सचमे बहुत शान्ति पूर्वक होइत छैक प्राकृतिक सुन्दरता मनकेँ आराम दैत छैक जखन नीक बात छीतऽ सुन्दर दृश्य एक सङ्ग भेटैत छैक तखन पल यादगार बनि जाइत छैक एहन अनुभव बार बार नहि भेटैत छैक
अन्तमे ओ लड़का घर जाय लेल उठल जाय से पहिनियो मुशकी दय कई विदा लेलक हमहु ओकरा शुभकामना देलिय ओ धीरे धीरे रास्ता पर आगे बढ़ि गेल मुदा ओकर बात मनमे रहि गेल
हँ किछु लोकसँ छोट मुलाकात सेहो जीवन भरि याद रहैत हुनकर व्यवहार आ विचार दिल पर असर छोड़ जाइत छैक एहि कारण हर व्यक्तिसँ सम्मानसँ बात करबाक चाही कखनो नहि जान सकैत छी कि के ककरा से सीख भेट जाय
घर आबला बादो हम ओही बातकेँ सोचैत रहलहुँ लगैत छल जे समयकेँ सही उपयोग बहुत जरूरी छैक जब मन लगा क ई मेहनत करब तऽ सपना जरूर पूरा होयत ओ लड़का हमरा ई बात फेरसँ याद करा देल बहुत प्रेरणा भेटल
बिलकुल सही कहैत छि मेहनत अनुशासन आ नीक सोच जीवनक सबसंँ पैघ ताकत छैक जे लोक ई बात बूझि लेत ओ जरूर आगे बढ़ैत छैक आइ घटना से बहुत नीक सीख भेटल सुन कें बहुत अच्छा लागल
हू
अहाँ आजकल बहुत पौधा लगाबैत देखैत छी कलहि घरक आंगन मे बहुत हरियाली देखलियौ पहिने एतेक ध्यान नहि दैत छलहुँ अचानक एहि मे रुचि केना बढ़ल
बस एक दिन सोचली जे घर लग किछु हरियर रहबाक चाही तखन छोट छोट पौधा लगाबय कें शुरू करलिय धीरे धीरे एहिमे मन लागि गेल आब रोज पौधा देखब बहुत अच्छा लागैत छैक
हमरा तऽ पौधा लगाबैमे बहुत नीक लागैत छैक मुदा देखभाल कठिन बुझाइत छैक समय पर पानी देब धूप देखब सब याद राखय पड़ैत छैक एहि लेल धैर्य बहुत जरुरी होइत छैक
हँ पौधा छोट बच्चा जकाँ होइत छैक नियमित देखभाल जरूरी छैक मुदा जखन धीरे धीरे बढ़ैत देखैत छियैक तखन बहुत खुशी होइत छैट एहिमे अलग तरहक सन्तोष होइत छैक
कलही हम एकटा फूल खिलैत देखलियौ बहुत सुन्दर लागैत छल छोट चीज सेहो मन खुश कहि दैत छै प्रकृतिक सचमे बहुत अद्भुत छै
बिलकुल सही फूला आ हरियाली वातावरण केँ सुन्दर बना दैत छैक मनसँ शान्त रहैत छैक एहि लेल बहुत लोको घर लग पौधा लगाबय पसन्द करैत छैक।
हू कलियम नीमक छोट पौधा देख लियौ सोच लियौ जे एहि केँ लगाबी बुजुर्ग सब कहैत छथि जे नीम बहुत लाभदायक होइत छैक छाया सेहो बहुत नीक देैत छैक
बिलकुल सही फूल आ हरियाली वातावरण केँ सुन्दर बना दैत छैक मन केँ शान्त बना दैत छैक
हमरा तऽ बरसात बहुत पसन्द छैक ओहि समयसँ पौधा हरियर बनि जाइत छैक पूरा वातावरण ताजा लगैत छैट प्रकृति एकदम जीवित जकाँ महसूस होइत छैक ठीक बात अब
ठीक बा